हेलो
हेलो
सुनाव की सब भऽ रहल अछि
हँ बढ़िआँ छियै एखन ओएह भेलइ आ खनाइ बइन गेल छै आब हेतै हँ जलखइ भऽ गेलइ से सब भऽ जाय छै बच्चा सब स्कूल चल जाय छै
अच्छा
ओइ टाइममे अपन फ्री रहै छी
जी जी
आओर सब ठीक ठाक एहिठम मे तऽ अपना सबमे आब कुम्हरौरी अदौरी सोहो बननाइ चालू भऽ जाइ छै।
हँ अपना सबके मिथिलामे
ह जिनका सभके नवम्बरेमे हेतै मुड़न बियाह तिनका सबके एखन ओना तऽ मेन छै। नवम्बर दिसम्बर मे कुम्हरौरी चरौड़ी अदौरी लेकिन जिनका सबके हेतनि फेर नवम्बरे स मुड़न पिया
जी
ह एखनेसँ बननाइ चालू हो जाय अपना सभमे कुम्हररिओ अदूरीके बड महत्व छै
बड्ड अदौरी तऽ हेबाके चाही आ साँठ सभमे कुम्हरौरी पड़बे करै अछि चरौरी
ह
चिप्स ईसभ जे छै से लोक बना कऽ देबे करैत छथि
देबे करै छै ओसभ तऽ साठो मे जाइ छै
जी जी
साठो जे होइ छै त ओहो मे ओसब चीज जाइ
जाइते छियै इसभ परबे करै छै
सएह सभ छै
ह
लेकिन कोनो ने कोनो बहाने अपना सबमे सब लागले रहै छै चाहे ओ बेटियेके साँठ करत
जी
या नातिन पोतीके करत कहियो ओ सब फ्री नहि होइ छथिन अपन सबके माँ पापा
कहियो ने ओसब कहै छथिन जे मतलब हुनका सबके कहावत जे सुनय छलियै कि आ आराम सऽ बैसू तऽ ओ रोगक घर भेलै आ काज काम मे लागल रहू तो अहाँके देहो फ्री रहल आ मोनो लागैत
मोनो लागैत रहअ तऽ हुनका सभके अपन बनलो सएह जिनका दूटा बेटी छनि एकटा बेटी बेटीक के बियाह केलैथ दोसर बेटी तैयार एकटा बेटी एकटा बेटीे के फुरर्सत भेलै तऽ आब दोसर बेटी के चालू भऽ जाइ छै
हँ
तऽ हुनकासभके लगलो रहै छनि अपन अनमना
लगलो रहे छइन आ ऐहा बहाने
आ दोसर अपना लेल ओसभ नहि सोचैत छथिन होइत रहैत छनि धियापुता ताजे से निक बूए
जी सही बात छै
अपन मिथिलेटामे एना छै नहि तऽ आनठाम अहाँकेँ धियापुता अपन पढ़ि लेलक लिख लेलक अपन जिम्मेदारी अपन करू
हँ ई तऽ बात सही छै मैथिलीमे जे छै
मुड़नो बियाह मे एक दिन लऽ गेल केस कटा लेलक आटा मे ओहिमे दऽ देलकै आ गंगाजी मे दऽ देलकै भऽ गेलै एतुका मुड़नसभ सएह देखै छियै अपनासभमे तऽ मुड़नोमे कतेक भऽ जाइत छै
बड्ड बड्ड होइ छै अपना सभमे
सभ आओत खायत पियत
हँ सएहसभ तऽ ई तऽ ज्यादा अहाँके अपना अपने सभके गाँवे घरमे देखयके मिलत
आनठम बुझबे नहि करय छियै
तखन आओर सभ तऽ हँ
आनठम बुझबे नहि करय छै अपने सबके एहन छै मिथिलामे जे हरेक तरह मतलब किछ ने किछ किछ मे सब लागल रहौ
जी जी
से चीज देखैत रहय छियै
जी सही बात छै ई तऽ अपना सबके जे छै से मिथिलेमे देखयके मिलत आओर कतहु जे छै मिथिला एहन व्यवहार कतहु नहि मिल
कतो कतो नहि भेटत
मिथिला के व्यवहार जे छै से ओ बहुत
एखन सएह देखलियनि जकरासँ पूछैत छियनि तऽ सभ कहते जे हम कुम्हरौरी बनबै छी एखन हम कनि अदौड़ी बनबै छी आ कनि आ जाउ तऽ कनि मनि पोटरियो भेट जाइ छै किए तऽ हमसभ तऽ दूरवला छियै तऽ अपन जाउ तऽ भरि सालक कनि मनि ओ दऽ देलनि ओ दऽ देलनि
जी सही बात छै
क भऽ जाइ छै एखन गाममे पटुआ सागके सेहो बड्ड महत्व छै
हँ से तऽ छैहे पटुआ साग
पटुआ साग के आम दऽ कऽ बनाउ अद्भुत लगै छै हमरो गाममे अथी बारी छै
अच्छा
ओहिमे एतेक सुन्दर पटुआ साग लागल छलैएे
अच्छा
जे बहुत मोन तऽ हमर सबके अपन नहि छले हमर ककाजी मे लागल छलै ने
अच्छा अच्छा
कहलियनि तऽ ओते रास आनि कऽ देलनि
अच्छा
गाम सब में सेहो ने एकटा बड़का रहय छै ककरो अंगना में लागल तऽ बुझियौ जे अपने छी अहाँ दू मुठी मांइग लेबै तऽ कोइ ई नहि कहता जे नहि नहि देब खास कऽ सुआसिन सभके लेल
जी सही बात छै
सबमे झगड़ो अगर मानि लिअ रहतै तऽ स्वासिन के लेल बड्ड फायदा छै
बड़ सही गप्प छै
आओर सेसभ रहैत छै। गाममे तऽ खैर बहुत से सभ चीजके बहुत रहै छै आ दोसर अखन हँ आर ओना एखन तरकारीके बहुत कम रहै छै किया तऽ आमो रहैत छै चलू एकटा भुजियो बना लिअ तऽ आमो भऽ जायत
सही बात छै
से भऽ जाइ छै आमो रहैत छै खायवला चीजसभ तऽ बड्ड छैियै एखन
बड्ड बड रहै छै
आम जामुन कटहर कटहरोके बहुत विशेषता छै
हँ पाकल कटहर जे छै से ओहो खायइमे पाकलो कटहर बड़ नीक
पाकलो कटहर बड्ड नीक लागत ओकर आँठी अछि आँठीकेँ तइर लिअ
हँ ठीके तइर
कतेक गोटा आठी ओहिना तरत आ कतेक गोटा आलू दऽ दैत छथिन तऽ ओहिसँ कनी सॉफ्ट भऽ जाइत छै
हँ नीक लागत त खायमे
तखन आ किनको किनको बड्ड कुरकुर खयबाक रहै छनि तऽ ओ ओहिना आँठी तइर लेतै लेकिन हमरा नहि होइए खायल ओवला बड्ड टाइट भऽ जाइत छै आ कनि हँ कनि आलू ओहिमे दऽ दियौ
अच्छा
सुंदर भऽ जा अहाँके कटहर के आठी निको ल ओकरा कुरकुरो कऽ लिय तऽ बड़ सुंन्दर लगैत रहे छी नरम नरम आ पिंको पिंको पाकलो कटहर बड्ड पसन्द छै
हँ पाकल कटहर तऽ नीके लागैत छै खाइयो मे नीक लागै छै हमरा अपने बड पसन्द अछि तऽ
आ खजबाकोवला तऽ आओर सुन्दर लगैत छै
जी सही गप कहलियै
ख हमर सभकेँ तऽ ओना नहि भेटैएा
अच्छा
आँठी कखननो के भेट जाइएा लेकिन पाकल कटहर नहि भेटै
तऽ पाकल कठहरी ई सब जे छै से गाये घरमे मिलत
हँ गामे सभमे भेटैए गामे सभमे बुझबो करै छिय
गाँवमे सभमे बुझबो करैत छी कि हँ ई चीज अ कटहल जे छै से सब जियो लोक बना क खेलक आ पाय केल त ओनाहियो
ओनाहो खाय मे नीक लगैत छै, आ इहो होइ छै, हम फरबे केयल तऽ सब अङ्गनामे बाँटि दियौ तऽ
हँ सही बात छै
सेहो रहैत छै कनि हुनका दऽ दियो काटि कऽ कनि हुनका दऽ दियो काटि कऽ सेहोसभ गाममे बड प्रसिद्ध छै एकता तऽ खैर बच छै गाम दिस ने अपन मिथिला मे बड़ बड़ एकता कोनो चीज आनू तऽ अहाँ सब घरमे दऽ दियऔ किछु फड़ल तऽ सब घरमे दियौन मिल बाइट क सब गोटा खाँउ अपना सब मे तहिना माँ माछोके छै माछ बनाबी तऽ दसटा सोहागीन जरूर खाइ सेहो रहै छै नहि किछु तऽ अपन किनको दऽ दियौन कनि जा क बाटीमे
जी
सेहो सभ रहै छै
मेन बात छै की अपना सबके मिथिला मे व्यवहार छिय व्यवहारे जे छै से बहुत छै आ ई चीज हेबाके चाही
हेबाक मतलब लड़ाइयो झगड़ा बड्ड छै आइ काल्हि लेकिन ई छै जे व्यवहारो बड़ छी
जी लड़ाइ झगड़ा छेबो करै तऽ इहो छै ने कि हँ समय पर मतलब सब कुछ जे के आब लड़ाई झगड़ा भेल तऽ आब समय पर हुनका हमर काज अछि।
बटीये के बियाह भेल ते बेटीे के बियाह में पूरा समाज अहा के मिल जेतइन
हँ तखन सभटा बिसैर जेथिन लड़ाइ झगड़ा
लड़ाइ झगड़ा सभके किए तऽ ई रहैत छनि जे गामक बेटी छी आर आन गामक लोक सब आ आन गामक बरियाती ती आउर तऽ हुनकर स्वागत मे सब लागि जेतै
आ अपनासभके मिथिलामे तऽ इहो सुनैत छियै कि बेटी जे छै से एक्े गोटाक के नहि समाजके बेटी होइ छै
टी होइ छै।
जी तऽ अपना सभके मिथिलामे तऽ सेहो कहल जाइत छै कि बेटी जे छै से एकके नहि दसके समाज के छै बेटी बेटी बेटी सभके भेलै ताइ जी सही गप छै देखलो जाइ छै
देखलो जाइ छै किएकि सभ कोनो चीज हएत तऽ सभ तत्पर रहत सभ त तब कनियादानी करू तऽ कतेक सभ ठाढ़ भऽ जाय सब ठार भलै खेनाइ नहि खेतै लेकिन अहाँके सम्हाइर कऽ चलि जेता
सम्हाइर कऽ सही गप छै
से छै तऽ सेसभ छै गामसभ ओ गाम अपन मिथिलामे तऽ ईसभ चीजके बड्ड बेसी विशेषता छै आ तैँ एखन तक टिकल छै हर चीज हर रीति रिवाज ह नहि तऽ मुश्किल छै कियैकी तऽ आबक लोक के तऽ ओते जानकारी नहि छै आ पहिलका लोको सबसोटा बतबै छथिन ओहि अनुसार चलैत छै। तऽ सबटा चीज होइ छै
जी
आ तइ दुआरे बाहरो मे रहै छै तैयो गाम जााक करैत छथि किराये लऽ के करैत छै कतेक गोटा अपन घर अङ्गना नहि रहै छै तऽ लेकिन इहो छै जे अपन घर के् डीह या खेत बिहान ईसभ नहि बेचबाक चाही जे करै छथि से बड़ गलत करै छथि अपन अपन रहनाइ बहुत जरूरी छै
बड़ जरूरी छै भले अहाँ कतबो बाहर
कतबो अहाँ बाहरमे रहू नहि आउ लेकिन आइ अहाँ तऽ बच्चेसभ कहत ने जे आइ हमर ई दी छले आइ हमर ई पापा के दादा के छलनि ई दादा के बनायल छलनि
जी
त घुमैके मौका दियौ मिथिलामे आ किछु रखबे नहि करब
जी से गप्प छै दुए दिन ले चारि दिन ले गाँव जे आयब तऽ अपन डीही रहत तब ने अपन दुआरि पर घरमे रहब आ बुझबै कि ई हमर अपन चीज छियै आ बेचके किया हत एखन कनिक देेल आ दूगो पाय आबि जायत ओहिसँ सुख कर लेब लेकिन जे अपन डीह डाबर होइ छै से तऽ अलगे बात छै ओकर
तऽ से रहै छै अपन आ बच्चे सब बच्चे सब जाइ छी एक एक साल पर अहाँ लऽ जइयौ एक ट्रिप तऽ बनाउ गाम के
जी सही गप्प
ह आहा दस से दिन ल गाम जायब बच्चा सबके लऽ के तऽ सब बच्चा सब बुझत गामक गामक कीसभ होइ छै से गाम सँ माटि कूट कते मानल जाइ छै ई भगवान के छनि हिनका हाथ धो कऽ छुबियौ
जी सही गप्प
तोड़ै छी तऽ हाथ धो लिअ तखन तोड़ू इसभ चीजके तऽ बच्चाा पर संस्कार पड़ैइ छै
जी सही गप्प छैै
आ बाहरमे ईसभ चीज उएह हए त खा ले तऽ उएह हए तऽ पूजा कऽ ले ओतहि भगवानोकेँ रखने रहत अइठ के कोनो नियम निष्ठा नहि
अपना सबके तऽ गाँव घरमे इहो छै कि अइठ के बड़ नियम निष्ठा
अपना सभ गाँव घरमे इहो देखल जाइ छै न